हलो! गुड मार्निंग! गुड मार्निंग! वाहेगुरु जी! अ तव्हां, कॉल करण में कयो पया, त टाइम लॻव? अरे हा उहो छा, कल्ह जंहिंखे कयो हुयो न लास्ट नंबर, हा त उनीं खे ई लॻी व्यो, लेकिन हुन खयंईं न, हो जीरो ते दर्ज थी व्यो। ओके।
त वरी मां तांजो नंबर कढ़यम, अऊं डायल कयम पो, हा उअई मां वेट पई क्यां पई, लॻे त ग़लत ई नम्बर तो, नाम ॿयो अचे प्यो, अच्छा! उहोई मां वेट पई कयां मां वरी तव्हांखे बि ट्राए कयां त अचे पियो अ तव्हां कॉल करे रहिया आहियो हा मैसिज पियो अचे ॿियो तव्हांजी होबिज़ छा आहिन तव्हां आया आहियो कॾहिं राजस्थान न कुझु मूंखे कुझु आइडिया नाहे तॾहिं त तव्हां खां पुछां पई हूं हा हा हा तव्हां त वरी बि एमपी घुमी विया आहियो हा बचपन में त मां खोड़ घुमी आहियां ॿियो केहिड़ी सिटी घुमिया आहियो
हाणे बचपन जी त ॾिसो एॾी यादि ना आहे जिथे मम्मी पापा वठी वेंदा वेंदा हुया घुमाए ईंदा हुया लेकिन हाणे मां ओंकारेश्वर वयमि न मतलबु ॿ साल पहिरियों मां ओंकारेश्वर वई हुयमि त,
मां उहो मंदिर पहले मूंखे ध्यानु न हुयो बचपन में वई हूंदमि मां मम्मी पापा सां त मां जीअं ई मंदरू में एंटर थियमि न त मूंखे हिकदमि अचे पियो ध्यानु में की मां हिन मंदरू में पहले आयिल आहियां
त हाणे उहो ई लॻे पियो बचपन में त ईंदा हुयासीं त थी सिघंदो आ बचपन में मम्मी पापा सां आई हुयिम
हा ॿियो असांजे दिमाग़ु एहिड़ो आहे न ठहियलु उते असांजी काई न काई मेमरी डिपोज़िट थी वेंदी आहे जमा थी वेंदी आहे
हा
यादि ईंदी आहे बचपन जूं बि केतिरियूं ॻाल्हियूं असांखे यादि हूंदियूं आहिनि न हा हा पंहिंजे स्कूल जियूं फ्रैड्स जियूं हूं तव्हांखे अथव फ्रेंड्स बचपन जियूं हाणे बि जुड़ियल हा ॾाढियूं घटि नाजे बराबरि ना जे बराबरि मुंहिंजी बि हाणे जुड़ियूं आहिनि ॿ टे अच्छा लेकिन सभु ॿाहेर आहिनि मां फ़ोननि ते ॻाल्हाईंदा आहियूं हिकु माई हिते सिख अच्छा हाणे छाए आसान आ न जुड़णु मोबाइल आ अॻे किथे हूंदो हुयो मोबाइल असां वटि नंढा हुआसीं त हैलो हैलो हा आयो आवाजु हा आवाज़ु धीरे अचे पई तव्हांजी ॾाढी हाणे अचे थी बराबर
हा हाणे अचे थी
चवां थी अॻे मोबाइल्स किथे हुआ हाणे जुड़णु आसानु आहे हा हाणे मोबाइल आ सही ॻाल्हि आहे मोबाइल आहे त उहा ठीकु आहे सभिनीनि सां ॻाल्हाए था वठूं पाण में बिल्कुलु वीडियो कॉल करे ॾिसी बि था खणउं ईअं वीडियो कॉल ते त ईअं लॻंदो आहे ठीकु आहे पाण ई आसे पासे में वेठा आहियूं साम्हूं हिकु ॿिए जे सही में ईया कमी त लॻंदो न आहे की हाणे अॻरि कोई परदेस बि आहे त मन हो न थींदो आहे की भई चङो ॾींहुं थी विया न ॻाल्हायो आ फ़ोन कयो शकल ॾिसी वरिती हूं पर टेक्नोलॉजी एॾी डेवलपमेंट कई आहे मतिलबु विद ईन कुझु कलाकनि जे अंदर ई असां ॿे देश में बि पहुची वेंदा आयूं वापस बि अची सघंदा आयूं वन डे ट्रिप करे बी। हा हूअं त फोन त फोन थींदो आ जॾी त हकीकत अलॻ शइ हूंदी आ। हा उओ त पर्सनल मतलब अलॻि ई मिलण अलॻ ई हूंदो आ न।
हूं
उहा फीलिंग अलॻ हूंदी आ हीअ ॻाल्हाइण जी फीलिंग अलॻ आ।
सई
सई आ पेहिरें जे कंपेयर में वरी बि उहे सुख आइन जेके उनन पेहरन माण्हुन खे न हुया। इहा ॻाल त आहे इन जे लाइ मुंजी सस त चईंदी हुई मां त पांजा ॿार कॾी बि ॿाहिर ॿाहिर न कंदम। अच्छा पांजे शहर में ई हुजन हूम।
मुंजी सस त काॾे ई पार न कयईं सभ ॿार हिते ई पढ़ियल इन शहर में ई
तांखे त ॿाहिरां खणी आईं न पो। न मां शहर जी आयां एम पी ज आयो न चयो न। न न एमपी में छा मुंजी मम्मी जा नानाणा आहिन अच्छा तहांजी ममी राजस्थान जी आ।
हा मुंजा नानाणा त हिते ई आहिन मुंजी मम्मी जा नानाणा हुते आहिन।
अच्छा त उअई चवांती न उ नानाणन में घुमण वेंदी ईंदी हुई कॾी मतलब त पो असां बि ईंदा हुयासीं बचपन में। त उनन सां बि लिंक आहे अॼ बि आहे चवांव ती हाणे बि मां आई हुयम शादी में। हा। सुठो आ न ऐं हाणेे रिर रिलेशनस रखण आसान आइन, मन सिक प्रेम ॾाढो सुठो आ। हा हितां जा एम पी जा माण्हुन में इहा क्वालिटी अथव।
हा।
हा, प्यार बरोबर ॾेखारींदा आइन, हा मांजी ॿी सोटियूं बि आहिन। लेकिन न मामा जा इन मतलब इनन सां ॾाढी लॻदी आ। अच्छा। ह हर ॿ ट्रे ॾींहं थींदा पो फोन कंदा फोन ते ॻाल्हाईंदा मामा। मतलब अॼ बि एॾो सिक तनन अऊं अगर असां हिक सप्ताह थी वियो अगर उन फोन फोन न आयो असां बि न कयो त पो मामा विढ़ दा आहिन। अच्छा कि भई छो मां फोन न कयो आ त तव्हां बि फोन न कयो तव? सुठो आ न मामा एॾा सुठो रिलेशन रखयो तऊं।
हा ॾाढो
ॾाढो सिक तन‌ हिन मामन में असांजे, तहांजी ममी बि ॻाल्हाईंदी हूंदन न? न मांखे मम्मी पापा एक्सपायर थी विया आहिन मुंजा। अरे बुधी दुख थियो। मुंजी मम्मी खे त वीह साल एॾो जल्दी। नंढी उमिर में हा ममी मतलब ॿ शुगर थी वई हुई न, अच्छा, त हुन सां अंदर सॼो मतलब कि न दवाई टाइम ते खाईंदी ई न हुई। अच्छा, दवाई न खाईंदी हुई टाइम हिते अथव वाह ठीकु आहे भॻवान जी जेका इच्छा। त हुनजे करे हुनखे छा थियुसि पो? जॾहिं की मुंहिंजे मामनि खे त मेडिकल आहिन। अरे तपी तॾहिं बि मतिलबु मतिलबु मोह खणी वरितो हुअं दुनिया मां। चवंदी हुई हाणे बस इच्छा न आहे छोकी तकलीफ़ थींदी हुई न शरीर में। अच्छा। डायबिटीज़ में त बाबा पूरो कंट्रोल रखिणो पवंदो आ हर गाल्ह जो हा बस उहो पंहिंजो करे छॾींदो आ। समय पूरो मुंहिंजा पापा हुया, मुंहिंजा पापा हाणे ॿ साल थिया आहिन वये पापा अच्छा। ताहां ॾाढो मिस कंदा हूंदन न? हा मिस त कंदा आहियूं हाणे माउ पीउ खे कोई भुली सघंदो आ छा? न न बिल्कुलु न।
इनौड़ीबल माउ पीउ खे त भली जेसिताईं पाण जीअरा आहियूं तेेंसिताईं पाण न भुली सघंदा आहियूं।
बिल्कुलु। तव्हांखे त हूंदा न मम्मी पापा? हा- हा मुंहिंजा मम्मी पापा आहिंन। उहो ई ॿुधी ॾाढो दुखु थींदो आ।
हा छा करे सघंदऊूं भॻवान जे हथ में आ इहो सभु त असांजे हथ में त आहे न।
हूं मुंहिंजी फ्रेंड जो जीजाजी मतिलबु मुंहिंजी हुनजो जीजा जी हाणे कुझु पंद्रहं साल पंद्रहं ॾींहं पहिरीं उनखे बि शुगर जी तकलीफ़ अस ध्यानु न ॾिनई त पेर में ज़ख़्मु थी पियुसि उन सां गैेंग्रन थी वियुस ऐं हाणे ॿुधायं हुन ॾींहुं त हुनजो पेर कटे छॾियोंसि। अच्छा हा। हा शुगर में त इहा आहे न तकलीफ़। हा ऐं एॾो वॾो बि भाई न आहे फिफ्टी सिक्सटी जे विच में ई हूंदो।
हूं।
त मूंखे मतिलबु ॾाढो ॿुधी करे दुख पियो थिए भई ख़बर आहे जॾहिं इहा एॾी ख़तरनाकु तकलीफ़ आ। संभाले हलजे न त माण्हू ध्यानु रखनि अॼु मुंहिंजी चाची आ। हूं हूं उनखे बि शुगर आहे लेकिन हूअ थो ध्यान रखंदी आ। हूं त अॼु थी ताईं हले थी पई उहा। त उहोई न उहा बि हूंदी सतर असी जी हूंदी। लेकिन ध्यान रखंदी आ। त हले थी। इन लाइ वॉक खपे डाइट ते कंट्रोल खपे।
ॿी ॻाल्ह आ। भॻवान जे हथ में आहे सभु कुझु उन पहले ई लिखी रखियो अथई। जन्म अऊं मरण जो। अॼुकल्ह ॾिसो नंढा- नंढा ॿार हाणे जेको हादसो थियो इहो कोचिंग सेंटर में आग लॻी
लॻी वेई पुणे में। ह्म ह्म त केॾो दर्दनाक हादिसो हुयो उहो। बिल्कुलु। मतलब पूणे में न कर्नाटक में पूणे में हो हस्बैंड वाइफ उनजो हो न जो इगेजमेंट थेयल हुई हा पुणे में त उो हादसो थियो। फियोन्सी वठी वई हुअस कुले ते। हां राईट। त उहोई न नंढा नंढा ॿार ई हली विया उहोई पर उहो बि एक्चुली ॾिठो वञे त उहा इमारत ग़लति ठहियलु हुई मथे कोचिंग हुया हेठां कुझु ॿियो कुछ दुकानु हुयो शायदि मां ईअं ॿुधो त जेको उनखे उते न करणु खपे आ कोचिंग क्लास। न त पोइ अॼुकल्ह सेफ्टी आहे न सेफ्टी न लॻाए रखी हुयूं न कुझु हा त अहिड़ी जॻहि ते कीअं कोचिंग रखियऊं जॾहिं तव्हां गैस जा सिलेंडर नथा रखो पिया ऐं अहिड़ी जॻह ते त रखो जिते न रखोस् प्लस हिनखे वॉर्निंग बि मिली चुकी हुई पहिरियों कि भई तव्हां लॻवायो इहा गैस सिलेंडर इहो जेका ईंदा आहिनि हा कार्बन डाइक्साइड जा सिलेंडर्स हा त मां इन ॻाल्हि तां सहमत न थींदी आहियां भई अस भॻवानु लिखंदो आहे सभिनी जा क़िस्मत। हिकु माउ पीउ मां स सोचींदी आहियां हिकु माउ पीउ पंहिंजे ॿार जे लाइ कुझु ग़लति लिखंदो कॾहिं। माउ पीउ कॾहिं ग़लति न लिखी सघंदो आहे, पोइ ईश्वरु कीअं लिखंदो मथियो वारो। सम्झण जी ॻाल्हि आहे न जनम ओ मरण जी त पहले ई हुन तारीख़ ऐं समय तय करे रखियो अथईं।
इहो त असांखे हिते कर्म अगरि पाण सुठा कयूं था त थी सघंदो आहे असांजा थोरो
चेंज बि थी वञे।
ईअं न असां खोड़ माण्हू एंड में वञी करे परेशान थींदा आहिनि पंहिंजी जीवनी में हम् ह्म लेकिन अगरि पाण कर्म सुठा करूं था न त पंहिंजो अंत बि सुठो थींदो। अॼु जी सोच ॿुधायांव छा आहे? अॼु माण्हू चवंदा आहिनि जेको तव्हां बोईंदव उहो कटींदव। हा उहो त आहे ई आहे जेको सुठो कर्म कंदव अहिड़ी ॻाल्हि त ईअ आहे। कि पाण अगरि सुठा कर्म कयूं था त पंहिंजो अंत बि सुठो थींदो। इअ असां न पाण करम सुठा नथा करूं त अंत बि बेकार थींदो आहे।
इहो असां बचपन खां उहोई आहे न इहे बचपन खां असां ॻाल्हियूं ॿुधंदा आया आहियूं न इन करे चऊं था लेकिन न मां मूंखे लॻंदो आहे इहो वक़्तु आहे हाणे सोचण जो जेको असां ॿुधो आहे सही ॿुो आहे की ग़लति ॿुधो आहे। न इो मां त अखियुनि सां ॾिसी चुकी आहियां। हा लेकिन मां हिनन ॻाल्हि ते सोचियो आहे ऐं कुझु ॼाणियो बि आहे।
हा ह पंहिंजा कर्म कंदा रहो कर्म कॾहिं बुरा न करो। कर्म सुठा कंदा रहो अॻिते बि तव्हांजो सुठो थींदो जेसि ताईं ज़िंदगी आहे। जेसि ताईं ॾिसो वञिणो त सभिननिनि खे ई आहे हिकु ॾींहुं। लेकिन
न पाण अगरि कर्म सुठा कंदासीं न त अॻिते बि पाण सभु सुठो ई थींदो रहंदो। इअो सही ता बुरो वक़्तु बि सुठे में टलजी वेंदो। इहो सही चयोयव कर्म असांखे हाणे जेको कंदासीं उहो ई असांखे रिटर्न मिलण वारो आहे। उह त ईी आहे हा। असांजो न इलेवन मिनट्स थर्टी सैकेंड्स थी विया आहिनि, हा ठीकु आहे कॉल कट थींदी पाणंई, हा एक कॉल बि करे छॾां मां? हा पो थोरे टाइम खां, मुखे कोई कमु आ हांणे। ओके ठीक आ, ओके बाए
बाए।